ह की हाल चाल
ठीक हय कहलियै एकर एकोगो हम कही कॉल नहि तोरा हमरा पर लिमिट वला मैसेज आबि जाय दिमागमे आबि गेल हमरा
हँ कम से कम मतलब मिनिमम एक कॉल हम एक कॉल तू कएटा लिहै
हँ हँ साह करौ
हू
त एकोटा कॉल कर बर्बादो नहि करब ई बेर
हँ यार ये बेर बर्बाद नहि करब पिछलो बेर हमरो बहुत बर्बाद भ गेल रहै पाँच छह टा
शुरूमे तऽ खूब बड़बाद भेल छलै लेकिन ई छलै बादमे जे तु कहलहिन रोइक देबौ रोइक देलियै तै सब फेर हमरा पाइ बढ़िआ भऽ गेल हँ बात सब भेल मुकुलदीवला मुकुल जते माथ चटलक ओहिसँ हमरा पाइ भेऽऽ
फायदा तऽ भेलौ
भलेहि लड़बे केलक सही हमहूँ ओकरासँ लड़बे केलहुँ लेकिन पाइ हमरा भेल
चल ई त सही छौ तैं हम पहिले हुनका दिया अहि दुआरे कहलियौ कियेकि हुनकास से बेसी गप होइ छौ मतलब ओ होइ छै ने बहुत ज्यादा फ्रेंड टाइप के
नै गै ओ मनुख बड़ विचित्र भऽ जाइ छै मेन दिक्कत से भऽ जाइ छै ने ओहि काल मे इरिटेट भऽ जाइ छै मोन
ई बात तऽ छैहे
एगो आर आइडि आइ बनबाबै छियै एगोटासँ
बना बना बनवा ओ वला लिंक स करीहे ठीक छै दोआरा हम भेज देब छओ लिंग नेसर वला ओ वइस ह
हूँ हूँ तऽ ओ जे तू हमरा भेजलियौ तीन गो नंम्बर से आब तोरा पर देखाइ छौ
हमरा पर नहि ओ हमरा भेजलथि कि मतलब ई सम्भव ई झा सब मतलब ई तीनू नंम्बर लगीन भैलै देै
अच्छा तोरा तोहरडिफरेंस भेलले है
हँ से मतलब एना तऽ एहिसँ पहिले जेना तोड़क लॉगीन करबेलियौ आऔर जेना शिक्षा के और सबके
हू हू
हम अपन करने रहियै हुनके छलनि हे किनको तऽ हुनके सबसँ तऽ आठ लगभ भली न हँ छ साठ ताकी करबेलियै तऽ हुनके सबके तऽ बादमे जन मतलब बुझलखिन जे अपन ई छै आओर लोक तऽ अपन अपन एकटा पर्सनल
चल ठीके छौ ने
हँ मतलब एइ मे इचीज पता चले छै कि इम्हर से कते लोग जुड़ले कोनो जेना दै ने एहिमे कोर्डिनेटर वालला चीज छै कि जेना एक जगह एक आदमी कोर्डिनेटर बनलै तऽ आब मतलब ओकरे थरू कते आदमी जुड़ि रहल छै
हाँ हाँ तोहर ई तूहूं भऽ गेलहीं एकर कोर्डिनेटर से नहि न सेहो ची अथी रहलै
कहैत छलथि हेँ शुरुएमे जखन हम तोरास सभकेँ लॉगइन नहियो करबेने रहियौ तऽ नहि तऽ हम कहलियै नहि ई सब झंझट हम नहि लै छियै किछो बसे एनाही हम लोक के जुड़ेबै से अलग बात छै लेकिन नहि बना अरे नै बुझै बार मे जे अछि हँ ओ जे मधु दीदी छै कहने रहियो ओ तऽ कोर्डिनेटर बनि गेलै आ बहुत ओकरा ई छै अपन भाय ओ आओर कोनो काज काज नहि छैै अपन ओहए भरि दिन सही बात अपन पूरा बुझी ने अपन सासुर के शर्त ह लेकिन ई सोच ने आ आदमियो तऽ भेटय के चाही ओ सबके के जोड़ि लेने छै ने हम सब के केना मतलब जोड़ि सकै छी ओतबा टाइम दियौ फेर सबके बतैयौ केना ओ केकरो किछ भ गेले तऽ फेर आब ओइले सुनू की एना किया भेल सेहो सब भ जाइ छै
भाय जते दिन देबै पूरा टाइम देबऽ पड़तै
हँ तहि दुआरे यार एते माथा पेची नहि कर चाहै छी ठीक छै आर अथी अथी देखाबै छौ की नहि एहि पर अथी की कहै छै कॉन्फ्रेंस वाला मे कथी रहे ओ रिकॉर्ड
कने छलैया
अच्छा
एकटा काॅल जे तोर भेल छलैया से देखेने छलैय
अच्छा कथी के आवाज अबै छै
ओ मम्म
हं
मम्मी फटकै छै हम बिछै छी
कथी है चाउड़ गहुम
नहि गेंहू
हूँ
महादेव
आओर कहु तखन
हँ आओर सभ तऽ इएह भइए रहल छै दिमागमे आबि गेल जे हमरा एक्कोगो कॉल नहि केलियै माएगे त एहन नहि हुए हमरा मैसेज आबि जय तय हम सबसे पहले तोड़ा फोन केलियै
तहन जे छै से
किया तऽ चैनसे रहतै तऽ हम तऽ चैनसऽ बात करैत रहब ओ जे लगा देते तऽ मोन घोल हो जायत
इहे वला ठीक छै अपन चैनसँ रहैत रहू
ओकरा दुनू केलियै मैसेज दुनू एन तक रिप्लाई हम नहि केलक पता नहि की करत अपने मैसेज अतय तऽ बुझते हमरा की हँ एखन धियापुता छै ने ओतऽ ध्यान नहि दै छै बुझाइ छै अथी अपने बुझते जहन लिमिट लागइए जतय नहि करतय बहुत
ह
अच्छा
बुझलके धियापुता छै एखन ओकरा बारही भेबे केलैए ने तऽ कनि अपन पाई ताई भऽ जायत अखन परीक्षा देकय घर मऽ बैसल छै
से बात तहन तऽ ठीके छै
एगो तऽ बारहवीं मऽ छलैय एगो दसमीमे छै एहि बेर दसमीमे छै नऽ न गे हू
कहि तहन हम हमर नाम की देखाबै छौ हमरा नाम कथी देखबै छौ अच्छा सीधा ह ओहि दिन हम अचानक सीधा मम्मी के नम्बर मम्मी के हम सबटा मम्मी के द देली
हँ हमरा मे तऽ लेकिन सहिष मिश्रा
हँ हँ तोरामे कहइश मिश्रा
हू याद नहि रहेय
हँ हुनका आई डी बनबेहुन की नहि
ककरा
ओ तऽ एखन तऽ नहि किछु कर छथितनमे
गे मुकुल दीदी पूछै छललब ओ कोन कोड छलैय व्हाट्सऐप पर नहि आयल छलै ह हमरा मैसेज भेजने छले ओ जे एकेटा मैसेजे आयल रहय हुनका सँ पुछलन्हि
नहि पुछलिय बिसेर गेलिए रहिए
माय गेय पुछियो फेर राति मे फोन केने रहि हमर नेट ऑफ रहै तहिकर बाद हम तऽ साढ़े दस बजे तक हम नहि कॉल केलियै
मांगे छैय न ओतय कोड सिल करय लय
हँ तऽ हम ओ कहै छै कि जे ओहिमे हमरा कहैया जे कोनो अथी वर्कर कोड सऽ गलत अे ओ जे अहाँ कोऑर्डिनेटर हइ ओकराँ पुछ कऽ ओहिमे डालियौ आ तखन अहाँ ओकरासँ काज मङगियौ हमरा से कहैए ओहिपर
ओ तऽ हमरा लागैया वएह आई डी बनेबे ओड़कर आई डी जे छै
पता नहि अपनो ने बुझे छै पिन् कहे छै बुझलहि आ ओ एहन आदमी छै जे ओकरा हेते की हमरा जाय नहि के ई काज क देलक तेय हमरे टा मे होइय इ सब कऽ देलक है इह सब भी न कऽ देलक है कोनो ठिक नऽ ओकरा मोन म भ सकै छै
देख हमरा तऽ ई समस्या पतो न छल इहो समस्या।
हमरो नहि पता छलै, भाए हमरा फोन पर नहि भेल छलैया नहि हमरे पर नहि मम्मी वला पर तऽ हम किदन गेलियै जेना काल्हि से कि भेलैया हमरा वाला फोन मतलब हमर वला जे छै दुनू आईडी पर हमर ची देतहु जेनाकि अह पर आबि गेलै तह ने ओहो पर एखनथ रीकॉर्डीग के ऑप्शन तैयो हे जहाँ पर सा एवेलेबल हैं जहन छै तैयो आ तकरा कि करियै अपन अबैत छै तऽ अबैत छै ओकरा अरसूट कऽ कऽ हटा दैत छियै
ह, उएह हमरा आ ओहि पचास सो न ले
कोन वला ओहिपर हमरा मतलब रिकॉर्डिग वला टाइप तऽ कऽ के भेज देलियै घौ तऽ ओहिमे दै छ छै थोड़ ही ने अहाँकेँ फालतूमे करैत छी हम
बड़लोग ह नहि अथि पञ्चानवे रह ऐस बड़ लोको
नब्बे, नब्बे, नब्बे छै काल्हि जे दियै सरज। भऽ गेल एकेो केलिय रामे एो किय बाप रे गर्मी जे नल आल पंखे चलाा दियै
हमलो न आय जे कल ओहि पर
हुँ आ हम चारिटा आइ तेयो चारटा देलियै रिकॉर्ड कए तारीख, चारिटा प्रकाश लेकिन तैयो दह कतऽ छियो सबटा रिएक्टे कऽ दै छिय पागल सभ
हू वहा तऽ
हमरा ओतबेटा पास छै तऽ के ने हेबही
ओ।
हमरा पर ओला ओ अऐबे नहि करैत छैय जे तोरा अबै छै
ओ वला ह चैकिंग वला न ओहोमे सेहा हाल छै, तस्के नै आब छै पता छै
मने अबै ओ तऽ प्रोसेस मे जाइ छौ न ई तऽ ने जे ह, एतबा भेल हमरा तऽ जे करै छिय से तकरे बेकार कऽ दैय छैय
ह, ई बात तऽ छैय
नहि हम करे दुआरे आडी मतलब कनी अथी रहते
हम तऽ परसु ओ परसू सेहो कहलियनि हेँ आइन्दे बेटा सभके पता नहि कि छै
ऊ कहलखन कि से तोरा
कहलखिन जे हँ ओ तऽ हँं कहे छथिन जेना ओहि दिन तोरा कहने रहियौ भोरे भोर कहने रहिये।
ह, ह।
तऽ कए बेर कहलियनि या फेर होइया बेर बेर। कहैतो कनी अथी जका भऽ जा। खेलियान हू ह दही ताबै अपना सभ इनकुइरी करै तऽ रड मजा होइ त देखब ह ओहिके बाद जे छैय से कहि देबन फेरो।
हँ हँ से एगो पूजा भी कहलियऽ तऽ कहलकै छैमे करा दियअ
अच्छा।
तऽ हुनका कराबै छियै हुनका हम लिक भेजलियै आय हुनके। कहि देबै नहि तऽ केओ एहन आदमी अइ जकरा जोड़ऽके अइ तऽ जोड़ि कऽ हमरा खाली भेज दिआ हँ
कहियै
हँ
ओ जे छथिन से हमर नाम सब चीज मे मतलब एड करैत गेलखिन शिक्षो के नाम कोनो मे एड नहि छै कियाकि ओहो नहि ओते करै छलै नहि ओते चहैत चहै छल
हूं
ते चेकिंग वालला मे से भई हमर नाम अपने मने दऽ देलैथि
तऽ फे छलै ओकरा हमरा मैसेज केने मुकुल दिनमे हम कहलिय कि हँ कहि देने छी यै तै कहलकै पूछबै
हूं
विषय आइ पुछिलबै
पुछलियौ हमरा क है छै तू करबो करे छी हमे नहि करे छियै
अच्छा अ की कहै छै हुनका तऽ अपन एके सप्ताह मे ओतबा नहि भऽ गेलनि जतबै सब के मतलब एते दिन मे
मने संगे जल्दी जल्दी कौल एके बेर भऽ गेलै देरी से भेलै भेलै तऽ कते बढ़िया ऐै स सौ रुपया भेलै
देखही तेईस सौ कते नीक भेलै ओतऽ
हँ तोरा सभसँ तऽ बेसिए भेलैया
हमरा स सबके बेसी भेलैया शिक्षो के हमरा लगैया बारह सौ
किया नै देलकौ आश्चर्य लगै छै
नहि तऽ पता छौ किछु आईडी में हमरा लगैया जेना ओ हमरा कहलथि कि अहाँ के एक सौ अस्सी मिनट शायद पूरा नै भेल लेकिन तैयो बताबै पता नहि किछु एना इशु छै तऽ हमरा संगे स‌एहे भेलै
हँ
ओखन हमरा एना क दक हम कहलै एना देख कऽ देल कह तऽ पाइयो एके बेर मे देतौ न गेय
ठीक छै आब जहिया पैसा आबै हमरा लगै या काल्हि आबै जतौ
हम देखबो नहि केलिय बात‌ छैय मम्मी मोबइल छैर ने तऽ ओ मोबाइल हर हम देखऽ जेबै तहन न बुझबै
आ नहि यै देख लिए
ह नहि आयल हेतै हं एतै तऽ तोरे पहिले मैसेज क देबौ हम कसम त तूहीं करै छी तऽ बुझै छी
जाइ छलैया कि पहुच छै अगले दिन ओहि बेर मंगलो दिन प्रोसेस भेल रहै तऽ बुधके साँझमे आबि गेल रहै राइत मे त एक बेर
हूँ, हूँ, हूँ, हूँ।
पिछला बेर त किछु इश्यू भऽ गेल छलैया बुझाय ताहि दुआरे नहि आयल छलैया नहि ओहि दिन फोन मे ऐप फोन करयवलामे प्रॉब्लम भऽ गेलै करो फोने नै लगै ऐप स्लो भऽ गेल रहै ओहि। ताहि बेरमे खाली दिक्कत होइ छलैया पैसा आब मे
आइ कते भयंकर स्लो छलैया ऐप तऽ हम जे चलैयै
फोन कऽ कहतै खाली